हेलो
हेलो
हँ की कर रहल छी सखी
कुछ नै बैठल छीयै सखी अभी सब कोइ के खाना पीना खिलाब पीला के बर्तन उर्तन माज उज के बैठल छियै अहाँके कहू की हाल चाल हो रहल छै
हँ हमे भी ठीक छियै जे सोचलियै कि हमहहुँ बसल छियै तऽ अह हँ से तनिका गप क लेब
हँ हँ भइ कबो कबो गप कर करैके चाही अहाँके तो कबो याद नहि करै छियै कैसे कैसे न बिसराइ जाइ छीय
ना ना मोन पै छै तब ने देखू एखनी फोन करै छी अहाँके मोन परलै तबे ने फोन करली
आओर कहू घर परिवार मे कैसन छै सब कोइ
ह घर परिवार सभ ठीके छै जे हमरा बड़ बेटी छै ने और पता न काहे पेर मे पनुपका हो जाय छै जेना फुंसी छोट छोट ने पनुक का फुंसी जे हो जाइ छै ने छोटका छोटका खूब नोचैय छै से वला हँ बड नोचाइ छै परेशान हो जाइ छै छोड़ी नोचैत नोचैत
तऽ डॉकटर उक्टर से नहि देखाय नकि
नहि तो हबे लेटमइन एगो लोशन के साथ मिल के लग लगाबे खातिर बोलले छियै वहके ने स्क्रीनके बड़का दिक्कत होबै छै कोनो दिक्कत से ने स्किन मे कुछो हो जाइ जाइस ने आर के बड़का दिक्कत बड़ा दिक्कत हो जाइ छै अभी डॉक्टर हँ ई लगै छै ने जे कुल आ जाइ छै छोड़ी मोजा जूता पहिर के आ पसीना होवे छै होते हँ
गरम कितना गर्मी हो छै ओहि से ओकरा फुंसी उन्सी हो जाइ छै
हँ आ जब की देखू न भो रहे अभी मोजा पहने के पहले पाडर उडर ठंडा पाउडर बोले छीय की खूब मलिलेय लगा ले आ जूतो में तनिका छीट ले कि ओकर बैक्टेरिया मर जाय आ चाहे पसीना उसीना तनिका काम होइ तेकरो पे हो जाइ छै
ओ
ओर अभी तऽ डॉक्टरो पास जाय के मत नहि है कि तनिक अहाँके हजार दू हजार तीन हजार रुप
हँ हँ ह डॉक्टरो तऽ दुनिया घर के टाका लेबे छै सब
फीसो उतने लेबै छै आ दबाइो ओते महगा देबै छै
ह
एक एक सीराफ होबै छै ड जे डॉक्टर लिखैत छथिन ने एकगो सिरप लिखे छथिन पाँच सए साठ पाच पाँच सए सत्तर टाका के
हँ बड्डी महगा हो जाइ छै सीर उूरब दवाई यु की आदमी चीज कि सब के पास जेयतै की आदमी अपना स्वास्थ्य के दिखेतै छोट मोट बीमारी कितना हो जाइ छै
हँ अभी देखु तो सर्दी खासी घर घर में होवे छै
हँ
पतला लेट्रिन चाहे जेना सर्दी खाँसी घर घर के कहानी छै
हँ हँ ई मौसम के चलते तऽ मौसम देखै छियै कैसे होइ छै कभी ठण्डा होइ छै कभी बारिश होइ छै तऽ कभी धूप इतना हो जाइ एक टाइम बारिश होइ छै आऔर एक टाइम धूप पूरा हो जाइ छै ओ बच्चा सबके तबियत बिगड़ जाइ छै
आ जेना आम जे होवे छै ने शौक से तऽ बच्चा लगन खा लेबे क्ष
हँ हँ आमो मे नुकसान होइ छै हँ आ बच्चा लोग मानबे नहि करै छथिन आओर एकदम चारि पाँच गो लगातारे खा लेबै छथिन तऽ पेट खराबे न होतै हँ हमरो छोटा बेटा बर्डी आम खाबै छै हमर बेटा एकदम दिन भरि जा बेर देखतै ता बेर मम्मी आम चाही मम्मी आम चाही
स्वाद लगे छै मीठ लगे छै ने त बचबनो चसका से खााय छै आ जेना ओकर जे नुकसान होवे छै ओ तो मायइ आर बाप जानै छै ने बाल बुदरू थोड़े बुझै छथिन आ कारबेट उरबेट दे के जे पकावल रहे छै ना आम से आओर नुकसान करैत छै
बच्चा सब तऽ मानबे नहि करै छथिन बस खाायके मन
हँ आर सबसे तो बढ़िया होवे छै बहिन क जे गछपक्का देहात उहाथ मे मिलै छै न से कीन के आनब आओर दू घंटा तीन घंटा पानिमे छोड़ि देब ओकर बाद एहिके खाएब
हँ तब तनि आराम रहतै खााय मे ओकरा
हँ आ नहि तऽ ई जे गुलाब खास आर तोता आम दशहरी बाल
दशहरी ई सब ह मालदह ई सब आ कचु कची आ छै एगो अमरपालाली आ छै आम कौची की तऽ नामो होइ छै आम के नामो
ई सब बाहर के आम रहे छै कच्चे पक्के तोड़ के डिब्बा मे
पका देबै छथिन हँ कैसे हु करके पैसा कमाएके जरिया हो जाइ छै ई सब कैसनो कैसनो पका उका के भेज देतन जकर बच्चा खेतै ओकरे ने बिमार पड़तै ओ लोकग के की होतै
तऽ अरे एक तऽ न्यूज में देखले छिय हम एक बात क फेसु पे दिल छै ने कि दोगो आम खाय से एगो
हँ हँ हँ हमसु हमसु सुन ले छथी ई वाला बात के कऽ आम खाय से तरबूज खाइ से क तऽ बच्चा लोग मर जाइत छथिन आ हमर बगल मे एगो हमर हमर बगल में एगो जोड़ीदार रहल छथिन ने ओ फेसबुक पे इहे वाला न्यूज मे देख लेथिन कि तरबूज खाय से बच्चा लोग मर जाय हैतै आर हुनकर मालिक दू तीन किलो खरीद के लेथिन लैलन लेकिन अपना ब नहि से नहिह देली फेेक देली ओ लेकिन नहिे देली कि बच्चा ई तरबूज खाय से बच्चा लोग मर जाइ छै
देखू बहिन अहाँ के हम एक गप्प कहै छियै सुनू हमरा आर बात अहाँ जेना आजकल के सुई दवाइ के सब चीज छै
हँ हँ आजकल तऽ सब कछु तऽ सुूइए दवाइ पे होइए छै
हाँ जेना दूध जाादे चाही गाय से तऽ गाय के सु
हँ सूई पड़ जाइ छै कोहरा मे सुई पड़ जाइ छै कद्दू मे सुई पड़ि जाइ छै तुरन्ते भर में छोटा से एकदम बड़का हो जाइ
तो राति के देखा त एक बीता के कद्दू छै आ जेना भ बिहान उठ के देखब तऽ दू हाथ के कद्दू हो जाइ छै
ई सुइए दबाइ के ना मार छै
हँ तू नुकसान तऽ शरीरे
कर हाँ शरीरे के नहि होइ छै आजकल इतना बीमारी होइ छै पथरी होइ छै क्यों हार्ट अटैक होइ छै दुनिआ भर के बीमारी के नाम हो जाइ छै हार्ट अटैक हो जाइ छै आदमी के ब्रेन हेमरेज हो जाइ छै
तऽ छोड़ी देउ जेना हार्मोन इनबैलेंस जे होवे छै शरीर आर में लड़का चाहे लड़की आर के जे शरीर नहि बढ़ै छै लम्बाई नहि बढ़ै छै बाल झड़ै छै छोट छोट बुतरू सब के बाल
आजकल तऽ जेकरो न न लड़का सब के बाल उल सब झड़ जाइ छै जेकर बिहाहो नहि होइ छै ओकरो बाल झरि जाइ छै तऽ आदमी की बिआ हुआ करतै लड़को देखे ह तऽ कुटुम् भी कुटुम उटुम ह त तऽ तऽ क लड़की के बाले झड़ल छै तऽ ई तऽ कोई कहे के नहि छै ई तऽ खाए पियए से ने झरल छै अपना सोच के उपर छै ई सभ
तऽ वही सब के नुकसान न झेल रहल छै आज के जेनरेशन पहले के जमाना के लोग के देख जेना घी घर मे अगर जले छै तऽ पूरा मोहल्ला में
मोहल्ला में जम हा बड्डी अच्छा सुगंध घी करके लेकिन आजकल के घी में सुगंध अबे छै तनियो
सुगंध सराइन महकै छै जेना दू दिन तीन दिन छोड़ देब छालीर के दही डाल के धो के आर में तऽ सरान सरान महकै जाइ छै जेना फ्रिज अगर बाहर फ्रिज के बाहर रख देब तऽ आ पहिले के लोगन के देखू तऽ मक्खन उकखन आठ दिन दस दिन जमा क के आ अर बाद जलाबै छथिन
घी ओ सब तऽ घरे मे हो जाइ छै लेकिन आजकलके दूध दही मे ई सब घी होयबे नहि करे छै एकदम जरायन जरायन महकै छै आ खायमे स्वादो नहि लगै छै
तऽ आ जेना पहिले तो फ्रिजो नहि होवे छै रहल छै पहिले तऽ मट्टी के अल बमारी मे तोप ताप के रखे छथिन सब छले सब छालीर के दही के तऽ मजाल छै जे
हुँ आजकल जितना सुविधा हो जाइ छै ने उतने साग सब्जी में स्वाद नहि होइ छै फ्रिज व्रिज मे सब्जी रखे छै कनि स्वाद आबे छै एको जरह स्वाद नहि आबे छै
स्वादो नहि आबैत छै आओर गलियो जाइ छै पहिले आरके देखो सब्जी दू दिन तीन दिन चारि दिन बाहरहु रख देबै से फ्रेश रहै छै कपड़ा भींगा तो हमरा आरके
कपड़ा भींगा भीङंगा के सब जिया मे रख देवे छै चाहे पानी तनी तनी छीट देवे छिये तऽ ताजे रहे छै आ आजकल के सब्जी में तुरंते लाबह तुरंते बनाबऽ ने तऽ ओहो खराब हो जायतेै
हँ हमरा आर के ध्यान पड़े छै कि हमरा आर के दादी के पहले तो हमरा आर घर मे फ्रीज ने छले तऽ हमरा आर के दादी के देखले छियै कि सब्जी उब्जी के जहाँ पानी रखै छथिन ने दादी ओ अहाँ ओहि जगह पे सब्जी सब के राख देय छथिन हरियर का सब्जीिया के एगो गमछा बिंजा के आर ऊपर से ढोक द रहथि साग उग भी दू दिन बाद भी एकदम फ्रेश रह रह छलै मने देखके ताजा देखेमे लगै छै ओना रहै छलै पहिले के साग सब्जी आब ओसभ कहाँ मिलतै
हँ ठीके कहै छियै अहाँके तऽ ठीक छै तब फिर न
हँ करब अहाँके हमहूँ गप करब तनिका देरमे ठीक छै
ठीक छै